हँ - हँ बाजू
हँ कैट गेल रहै कहलहुँ अहाँकेँ गाम केँ पेंटिंग सब नऽ बहुत फेमस यऽ मधुबनी केँ
हँ मिथिलामे हँ मधुबनी मिथिला पेन्टिंग अछि
हँ
तऽ बेनी मधुबनी मे खुल ह मिथिला पेन्टिंग केँ क्लास
आ हँ देखै छी हम सभ अथी पर देखे छी सोशल मीडिया
हँ हम ह हम तऽ मोबाइले से छी में मिथिला पेंटिंग चित्रकला अरिपन मिथिला साक्षरता अभियान सभ तऽ मोबाइलेसँ सिखलु
अच्छ ई ई साक्षरता वला में पहिने हमहूँ सभ काज करैत रही आ हरे गाँव में ने दूटा प्रेरक केँ भेल रहे तऽ सीनियर प्रेरक रही हम
अहाँ कथी र भेलियै मार्गदर्शिका या संर निर्देशिका
नै हम प्रेरक म रही
अच्छा मतलब ओ सीख लेने रहियै आ ओर लिखे मतलब अभ्यास भेजैत रही प्रवीणमे रहियै न
हँ
हँ हम निर्देशिका छलियै ह एखनो छियै जुड़ल छियै एखनो
अ
हमर तऽ विवाह केँ बाद तऽ छुट गेल हम नै घर परिवारमे उलझि गेलौ माँ सभमे उलझि गेलौ तऽ मुदा एहि जगह पर आइब कऽ फेर हम स्टार्टिंग केलौ है शुरू केलौ हँ मिथिलाक्षर साक्षरता अभियान किछु तऽ कैथी लिपि सेहो सिखलु यानि ओ अमीनी पढ़ाई जे होइ छै
हँ
सेहो सिखलू
ओ अहाँ कतऽ तक पढ़ाई केने छियै
क्लासिकल अछि हमर बी ए ग्रेजुए ग्रेजुएट तक
अच्छ ग्रेजुएशन कम्पलीट यऽ अहाँकेँ न ह
सेकेंड डिविजन ऐछ हिन्दी हिन्दी ऑनर्स स छेलों
अच्छा
तऽ अहाँ सभ तऽ जेना बाजैत छियै मैथिली तऽ अहाँ आब बढ़िआँसँ लिखियओ लैत हेबै
हँ हँ जरूर
अपना इम्हर हमरा बिहार सभ मे न इधर ओहन मैथिली नै चलैए जेहन अहाँ सभ केँ चलैए
उहै होइ छै देखियौ नै नै बाजि सकै छी नै बात छै कि अगर बजबो केओ करतै तऽ ओ देखियौ एक नजरिसँ अहाँ देखियौ ना तऽ अइसँ यानिकि बेनीपट्टी छोड़ कऽ अगर मधुबनिए में टपियौ ओहि यऽ स हिन्दी लैंग्वेज शुरू भऽ जाइ छै
हँ
ओहिसँ मतलब नै हम अहाँकेँ चिन्ह रहल छी आ ऑटो मे बैठियो तऽ कतहु तऽ ओ वएह पूछ बोलल जाइ छै कि कहाँ जाएंगे भैया कहाँ जाएंगे दीदी चलियए बैठिेए वही हस मतलब हिन्दी शुरू हो जाइ छै बात छै जे मैथिलीके तऽ कोइ शुरुआते नहि करै छै
नहि
से बात सब छै नऽ एहि जे जगह छियै तऽ आहू मतलब घरे मऽ बाजैत हेबै मैथिली तऽ बाजैत हेबै बाहर मे आब जे जेहि तरीका से बात करते ताहि तरीकास से हम बात करबै नऽ
हँ हँ
सएह भऽ जाइत छै ताहि दुआरे किछ ह दूरी बनि जाइ छै भाषामे
हँ इएह नऽ छै आ बाल बच्चाके बाल बच्चा के काल्हि स्कुल भेजियो तऽ जाय के साथ जॉब अपन भाषा बाजि देत तऽ लोक हँसत
हँ स वएह बात छै नऽ मुदा हँ मुदा हँसबाक नहि चाही देखियौ भोजपुरी जे छै भाषा छपरा जिलाके तऽ कतेक फेमस ओ अपने भाषासँ फेमस भेल छैय ने
हँ
बॉलीवुड छै तऽ ओ अपने भाषासँ फेमस भेल छै ने
हँ
सभ तऽ अपने अपने भाषा सऽ फेमस होइ छै आ यह गलती करैत छी के तऽ हम अहाँ
हँ
हम अहाँ गलती कऽ लै छी कि हम अहाँ ओ जे तरीका सऽ बजले तई तरीका से हम अहाँ बाजि दै छियै मुदा नहि ओ बजले ओ अपना भाषामे ओ तरीकासँ बजले बजले हमहुूँ बाजू हुनका तरीका से नहि बाजय कऽ छै अपन भाषा बाजय के छै अपन लिपि अपन अपन मातृक भाषा बाजै के छै हँ ओ हँसलै एक दिन हँसतै दो दिन हँसतै आ जे जगह पर रहै छियै तऽ अहाँ सब रहै छीियै अभी फिलहाल मऽ कतऽ कोन जगह पर
हम सहरसा जिलाके लगमा गामवमे छी
हँ तऽ सहरसा सहरसा जिला के लगवा गाँव मे छियै तऽ वह ओहि जगह पर तऽ मैथिली तऽ बैजते होते
हँ मैथिली छै घर सभमे मैथिली छै लेकिन अहाँसभ वला मैथिली नहि छै तऽ ठेठ टाईप कऽ
ओहो अच्छा ओ मतलब काहे कु जैसा मतलब सब भाषा मिक्स कऽ के बाजल से
हँ हँ बिहारी टाईप मऽ
हँ हँ
हँ
केओ कोनो बात नय ओ बाइज रहल छथिन ने मुदा अहाँकेँ जब आइब रहल हे तऽ अहाँ बाजू पन भषा हम सब छी जतऽ तऽ ओहि जगह पर नय बाइज सकै छी मैथिली यानि की आपस मे जे छै जान पहचान छै अपन एरिया केँ छै गाँव केँ छै जान पहचान छै हुनका सब सँ बाइज लेबै तऽ बाइज लेबै बाकी बाहर गेला से तऽ नय बाजि सकै छी नऽ किएक तऽ ई आसामी छै बंगाली छै जे पंजाबी छै की कहाँ मतलब सब। माने सोना बोकटा भऽ गेल छै ई
जगह केँ हरेक क्षेत्र
से हँ हरेक क्षेत्र केँ छै सैह बात। जे होइ यऽ तऽ हम निजीये नय बाजि सकै छी बाहर सेह बात छै हँ अपना घरमे बात केलहुँ
भायजी सँ मम्मी सँ अपना सास सँ दीदी सबसँ बात केलहुँ तऽ मैथिलीमे बात केलहुँ मुदा हम तऽ मिथिलाअक्षर सँ हमरो बहुते कमजोर भऽ गेला हन मैथिली। मिथिलाक्षर जै टाइम मे हम सीखे छलहुँ नऽ तहि टाइममे हमरा बहुत मैथिली गाम मजबूत छलै भऽ गेल हमरा आइ छोड़ देलहुँ विवाह केँ बाद तऽ ई सब कनि कमजोर भऽ गेल मुदा ठीके छैय। चलू आब जे जे तरीका से गप कऽ रहल छैय। हुनका सँ तऽ भए जाय छैय। धीरे धीरे बात करते करते कनि हिचकिचाहट जे अन्दर रहै छै से दूर भऽ जाइ छै
हुँ
हुँ
हमरा एहि नम्बरपर की कहब आइ चाइर दिन भैय गेल य एकरा डाउनलोड करब
आ लेकिन अ मतलब उ जेना लिखाबय हैय नऽ फोन अऽ फ्रेंड तऽ उ ऑप्शन नय ऐल यऽ मतलब इमहर काॅल कत्तौ नय। जा रहल छी किय तऽ ओ ऑप्शन एतै तखने न प काॅल लागतै।
हँ हँ तऽ ओ अहाँकेँ टाक्स तऽ कम्पलिट मऽ टाॅक्स तऽ कम्प्लीट भए गेल अछि ने
हँ
हँ पहिल टाॅस्क तऽ अहाँकेँ कम्प्लीट भऽ गेल हँ हँ तऽ वएह ने प्रोफाइल टाॅस्क कम्प्लीट य आब अहाँके दोसर। यानि कि अथी दे टाॅक्स देत बुझलो ते दुआरे तऽ दोसर टाॅक्स देत तऽ
उ तऽ भैल हमर वला फोन पर कम्प्लीट। उ नम्बर जे रहै हम र इ हमर घरवाला केँ नंम्बर छी हँ। तऽ एहिपर हम हिनका कऽ दऽ देने छियै जे। हँ तऽ हिनका छै की जे ई रहता नय हिनका मे भए जेते फोन लगबे वला आ उ सन ई रहय छथिन भरि दिन बाहर सोनबरसा मऽ तऽ ओहिठाम से जो फोन कर। न तऽ फेर एहिठामसँ भए जैतियै हमरा मे अथी। लेकिन फोन जाय वाला ऑप्शने नय आबि रहल छै बस खाली हम सबके सुनि सकै छी।
लगा नहि सकै
आ तऽ ओ कहिया चालू केलियै य।
ई भए गेल अके तीन चारि दिन भए गेल यए ओना हम ग्रुपपर देलियै यए। हँ आय ग्रुप पर देने छीयै एकर फोटो खींच कऽ।
देने छी तऽ ओ अपने आप भऽ जायत भऽ सकै अभी। सर्वरो डाउन भए जाइ छै कखनो काल आ एप नया छै ने तऽ से। इको करऽ मऽ कनी समय लगै छै नऽ
हँ किछ किछ आ खास कए कऽ इम्हर से किछ बेसी दिक्क। दिक्कत आबि रहल छै एहिमे जहिया हमसब बात केलियै रह नऽ तऽ हमर। के जे कम्प्लीट भेलै बहुत सुन्दर बात होय रहै
अच्छा एखन देखियौ नऽ पाँच गो अखन हम तीन गो कल हमर फेके में चलि गेलिय ओहिमे बरबादे मऽ केेलिय यऽ मुदा कॉल उठ उठि गेली आवाजे नहि गेलिय ओन्नी के आवाज हमरा लग नहि आबि रहल छै हमर आवाज हुनका पास जाय रहल छै हुनकर आवाज हमरा पास नहि आबि रहल छै। आब ओमे की कयल जाय। एहिमे तऽ किछ नऽ कयल जाय हिनका तऽ ओ जे समस्या। से तऽ ओ एपे कऽ हेतै।
एना मऽ आर कहियो अहाँ गो मतलब गोतनी छियै अहाँ।
हम दू दू भाइए छथिन
कहलहुँ गोतनी मऽ असगरे छियै
नहि दूगो एगो अथि छथिन दियादनी छोटकी
छोट यऽ आहाँस
हू हम पेग भेलहुँ ओ गामे पर रहै छथिन माँ कऽ साथ
अच्छा माँ कऽ साथे मे यऽ ओतय तऽ माँके मदद होइत हैत हँ आ ननेद सब नहि यऽ
हँ छै दू गो ननद छै देवर छै
ओ ननेद सबके विवाह भऽ गेल
हँ सबके विवाह भऽ गेल सबके अपन अपन घर परिवार भगवती माँ के कृपा सऽ बैसि गेल छै
हँ
हू दूनू गोटेक के
अच्छा
हमरे छ हमरे बौआ छोटे छै छोटकी बऊआ नहि छै एखन
हँ लेकिन मोन लागे है छोट छोट बच्चा के हमरा सबके के बहुत दिन भऽ गेले ने बच्चा सबके छोट छोट खेला तऽ बहुत शौक होइ छै एक तऽ पूरा दियादमे ककरो नहि छै अखन छोट बच्चा किया तऽ एते दियर सब रहे सभके विवाह भऽ गेलै आब सभ तऽ जोत सभ छै आब हुनका सबके विवाह सब हयत तखने ने अखन दू तीन साल से जनेउ के चलि रहल य प्रक्रिया पूरा अंगगना मे खने ओकर खने ओकर जनेउ भऽ रहल ये तकर बाद विवाह हयत तखने ने फेर छोट छोट बाल बच्चा हयत
हँ हँ जरूर हेबे करतेै चलू
बच्चा नहि छै से हमसभ ललायत भए गेलहु हँ छोट बच्चा कऽ खेलबै ल
अखन अखन आहाँ जे जगह प ओहि गाँं के ओहि जगह के मौसम केहन ऐछ
मेघ लागल ये बैंग सब बाजि रहल ये लेकिन वर्षा नहि भय रहल ये खेत कऽ पटा पटा कऽ रोपनी कल जाय छै
एहि जगह पर तऽ पूछबे मत करू एते पानी पड़ै छै ओते पानी होइ छै जे बाते छोड़ दियौ
अहिो ठाँ गाम से बाहर जे सहरसा एक रह पी निकलबे ने ते फेर रोड पूरा भरल छै पानी से रोड सब पर जगह न छै गाड़ी चले के
आ बाढ़ि चलि चल ए रोज रोज एक उरषद उबेर एक वर्षद उबेर रोज बारिश होइ छै
ह लेकिन गाँंव लऽ भगवान के पानि नहि छै गृहस्थ सब मरि रहल छै पानि पटा पटाक
ह अखन हमरो सासुर मऽ भेलेए पानि पानि भेले य तऽ किछु हमर ससुरजी पटाइयो के केलखिन ने कादो किछ बारिशो भेलैया पईनो पर केलखिन हऽ काइल जोन भेटलै आब काल्हि नहि हेतैन
हऽ आ ताहि पर एतेक नहि रती हवा चले या ने किछ गर्मी तत रहे छै
हँ गर्मी हँ बीमारी तऽ रहबे करै छइ एकदम गुमगुमी वला गर्मी होई छै भीतरका जे गर्मी कहै छै सेवला भितरका गर्मी
हँ आ ते पर की कहब लाइनो के स्थिति एहन रहे छैय जे लाइनो न देय छैय जे खेत पर बिजलीेयो स पानि पटायल जेतइ लाइनो बड़ काटैया इम्हर
गाँवमें तऽ